हेलो
हेलो हेलो आवाज जा य
हँ आवाज अबैया
आबै या न
हेलो हँ अबैया कहियौ
ठीक छै गोर लागै छी
ह खुश सोहागबति रहु खुश रहू
की ठिक
की समाचार छै
की समाचार छै
ठीक छै अहाँकेँ आए आयल ह काजकी
हँ आइ पहिल दिन जेे
अच्छ पहिले दिनयलए और बहीन सभके भऽ गेल छैन
हँ सबकेँ भऽ गेल छै
हँ हमर तऽ कौउ चार टा काज तऽ हमर बेकारे चल गेल तीन टा कॉल
अपन घरवला म हम डाउनलोड केलियै बुझलियै अपन बोड़वला मे
हँ
हुनकामे कऽ देलियनि सेट तऽ आ सभकिछु कऽ देलियनि आ हुनका हम चारि बेर तीन बेर फोन कयलनि ओ नहि उठेलखिन
अच्छा
आब नहि उठेलखिन तऽ ओवला खराब भऽ गेलै ओ कांल अहाँ उठेबै तकर बादे नऽ बात हेतय कख ने यदि अहाँ फोन केलियै नहि उठेलियै तऽ ओ बोनस चलि जाइ छै नऽ
अच्छा अच्छा
ह जे अहाँ उठेबै एक बेेर फोन करबै अहाँ उठेबै तखने यदि नहि उठेलियै तऽ खराब भऽ गेल ओ फोन ओ ओ वाला एकटा कॉल बेकार भऽ गेल हुनका दोकान
कहलकै हमर बहिन कहलकै झाजी के जोड़ दे हम कहलियै झाजी के काम ताम मे रहथिन फोन उठेथिन नहि उठेथिन कोनो ठीक नहि छै
नहि तऽ फोन करयसँ पहिले जे छै से हुनका फोन करैसँ पहिने हुनका बता देबनि नऽ फोन करे स पहिने बता देबै ओहिपर फोन करै छिय त करू लेकिन ई छै ओहो हमर काम पर रहैत छथिन तीन बेर फोन केलियै ओ नहि उठेलखिन हमर तीनटा बे
दिक्कत भो जेतै
हँं तिनटा रहै छै ओ बेकार भैजेता आ हुनका डाउनलोडऽ कऽ देलियं दुनिया के बजे छलथि है कि ई ताम झाम अहाँ अपने समारूह
हब सम्हा रल क कह डाउनलोड कर पच आदमी पाँचटा कॉल तऽ छओटा कॉल एलखिन अहाँके तीन बे फोन केलहुँ आ फो नहि उठेलहुँ हमर देखिय बेकार भऽ गेल तीन टा तऽ हमरा कहली हम खूब बजलियै तऽ हमरा कह कोन बातै हमरे से अहाँ लऽ लेब तीन सए रुपैआ
हुं अच्छा अथी हमम बौआ के नाम जुड़ेतै अठारवीं चलि रहल छै
तऽ अठारह भऽ गेलै तहन तऽ अठारहसँ लऽ कऽ सत्तर तक रहैत छै ने तऽ जोड़ि सकै छी ने
अठारहम चलिए रहल छै
तऽ अठारह चलि रहल छै तऽ अहाँके कोनो अथी जे मिले ए जे पूछे छै तऽ अहाँके कोनो आधार कार्ड थोड़ी ने ओहिमे मंगैया
अच्छा
ओना ओहिमे आधार कार्ड न ने मांगे छै ओहिमे सीधा अहाँ के एज पूछे अहाँ एज दैय छियै नाम पूछे नाम दै छियै ई सब द छै कोनो आधार कार्ड नहि ने मंगे छै त अहां अठारह साल दऽ सकै छ छीय नऽ ओकरा
अच्छा
हँ ओहिमे अपनाके आधार कार्ड किछु नहि ने मगै छै आ ओना हो जे पैसा जखन अथि हयत अपनास सबके तऽ अथि स्कैनर के क्यू आर कोड मङ्गत न कोनो आधार कार्ड थोड़े मङ्गत
अच्छा हँ
तऽ आ बौआके दऽ सकैत छियै अठारह ओहिमे कऽ कऽ
उएह तहन बड़का के जोड़ि दै छियै
हँ बड़का के जोड़ि दियौ कहबै अठारह भऽ रहल ये तो ईहो छै ने देखियौ अहाँ हमरा फोन करबै तऽ अहाँके कोटत हम फोन करबै त हमरा कटतै से भऽ जाय छै आ इ नै छै जे दुनू आदमीके कटतै आ फेरो आहाँ हुनका में खतम भय जेतै त हुनक एगो कॉल बाँकि रहत त आब ओ ककरो खोजैत रहू ककरा खोजू जे फोन काॅल पूरा हेत नहि एगो ई परेशानी वालला ने भऽ गेल छै
हँ हँ से तऽ भऽ जाइ छै
आब आदमी खोजु हम हिनका तखन स दीदी के कहै छिय नंबर भेजू य नम्बर भेजू ने ककरो तकरो त दू तीन टा जकरो से नै जान पहचान त तकरो स बात ओ हमरा एकटा के नम्बर भेजलैथ छैे तुलसी दोस क के हुनका फोन केलियनि त कहै छथीन हमर तऽ पुइर गेल काल्हि हे हम कहलियै कि हम श्वेता दी कहलथि हँ कि जेकि नहि पुरलनि हें हुनकर तऽ नहि नहि हम काल्हि हमर काज आयल आ काल्हि हमर पूइरी गेल हम कहलियै बाह अते फुर्सत वाला छी जे एके दिन मे पार क देलियै बुझियौ ने काल्हि हुनका मे काज एलनि अपन बात कऽ क खतमो कऽ देलखिन
ह देख
अते फुरसत छलै तहन ने हम कहलियै कि अहाँके पुरि गेल कतेक पाइ आयल तऽ पन्द्रह सए रुपआयल तऽ हम कहलियै की जे ककरो नम्बर अइ छुटल तऽ दियअ त एक कियौ मंडल क के छैन हुनके दोस्त
हँ
तकर नम्बर देलथि हमरा आ ओ तऽ कत तऽ हमरे गाँव लग न भरसिमैर मे हुनकर अथी अपन हुनकर भरसिमर हुनकर नैहर छै आ रखवारी सासुर छै
अच्छा
त हुनकासँ एक बेेर हम एखन बात कर केलहुँ हेँ तऽ उएह जान पहचान करे लगलहुँ कि अहाँके घर कतेै अहके घर कतै बियाह भेल अन्य की भेले सएह सब बात करैत कर बारह मिनट पुरि गेलै त एकटा कॉल केलै त ई फोन केलखिन दीदी दीदी फोन केलखिन हमर बहिन फोन करैया अहाँ उठेबै हम कहलियी अहाँ कहलियै हमर बहिन सभके पुरि गेल छनि त नहि बहिनके नहि पूुरल छै ओ एखन एबे केलै काज तब कहलियनि ठीक छै दियौन दियौन हमरो काज पुरि जेतन
ह नहि त हमरा कहलकै बहु कहलकै तऽ बहुते दिन लेकिन हमरा मछए नहि होइत छलैएा
हमरा कहलखिन इहो ओहि दिन कहलखिन हम त अपन घरो वलामे जोड़ देने छियनि बरो वला मे लेकिन हुनका पाँचटा काज छनि हुनका त ककरा सो ओ बात करथिन हम कखनो क कहलिअनि त चारि बेर फोन केलियनि होउवे कटि गेलै चारू बेर कार ब गेल हमर कोनो तैयो हुनकोमे छनि हम कहलिय ककरो ककरोसँ बात क लिय लेकिन ई छै ने ककरो ने ककरो त फोन रहिए जेतै ने ई जे छै ई छै ने जे हमरासँ अहाँ बात करै छिय दुनूमे कहिट देै त से नहि छै अहाँ फोन करबै तऽ अहाँ मे कटत हम फोन करबै तऽ् हमरा मे कटटै हमरामे यदि सधि जेतै त अहाँ फोन नहि क सकैत छी फेर हमरा
अच्छा
त ई अलगे नहि छै हमरा यदि पुरि गेलै एतै आबदि हमरा पुरि जेतै कल त फेर अहाँके यदि नहि पुरत त अहाँ हमरा नहि क सकै छी कॉल
त त ई की अथी वाला बात छै
हँ नहि छै आब इहोमे देखिय कि अहाँ बौआके जेना जोड़ बैन तऽ आब अहा एन एो अहाँ कएटा कॉल केलियै एखन
एखन त पहिले छै
त अहाँ एकटा कॉल केलियै आ फेर अहाँ बौआ मेजोर बैन तऽ अहाँ बौआसँ जेना बात करबै बारह बारह मिनट अथी बीस बीस मिनटके बाद तैयो अहाँके एकटा क बौआ तऽ कम पड़ि जेतै बौआ के एगो कॉल बचि जेतनि त आ बौआ एकटा कौल आब एगो नम्र खोजेतै एगो केओ नंबर दे त ओकरा सँ बात कर पूरा करब आ ओकर नंबर रहै छै एकटा न एकटा ककरो रहिए जाइ छै हम कहल ई त‌बड़का समस्या छै तऽ कहलखिन ककरोसँ ने ककर नमबर ऊपर है जेतै हम कहलियै तहन तऽ कि जकरो नहि चिन्हय नहि जानह तकरो नंबर मोबाइलमे भरने चलू बात केने
बात करैत रहु
ह जेनाकि देखियौ ने एखन ओठ तुलसी के छै हुनकर दोस्त तुलसी अपन दोस्त नम्बर देले ह त हुनकर दोस्त से हम बात केलियै
ओ कहै छेथिन हलो ठीक छी हम कहली क बा कते दिन से जा हम बात करै छियै त नहि हमरा कहै छथि हेलो ठीक हेलो ठीक छी तेना हमरा कहै केओ फोन करै छै जेना हमरा
अच्छा
तेहिना हम कहलियै कि जेनाकि हमरासँ बात करै तेना कहै छथिन ठीक छी हम कहलियै नहि अइ रुकू ककरो जेना फोन आबि रहल य हमरा
आओर कहू खाना पीना भ गेल अहाँ सबके
हँ खाना पीना त भ गेल ने
की सब भेलैए
कढ़ी चावल बनेने छलिय
ह अहाँके केटा बौआ अछि
तीनटा
तीन टा
हँ
ह रहै कतऽ छियै अहाँ
दिल्ली एक लड़का एक लड़की हँ
अहाँ रहै कतऽ छियै
दिल्ली रहइ छी
अच्छा अहाँ दिल्लीमे रहैत छियै
हँ
एगो लड़की नहि य अहाँ सबके नजरि पर यऽ
लड़की तऽ नहि अए
ही ही ओछि लड़की त कहू एगो हम अपन दियर लय हमर दियोर एगो कुमार छथिन अपन ह्म हम हम दू भाय छथिन दू बहीन छथिन तऽ हमर बड़ दुनू ननैद पैघ छथिन तऽ दुनू ननदि के बियाह भऽ गेलै त पैघ हम छी तकर एगो न दियर छै तो दियर कुमार छथि तऽ हुनका बिआाह करेबाक अछि तऽ एगो लड़किये नहि भेटैय कतौ ह हमरा के फोन केने रहे आ हम एखन अहाँ बात करै छी आब केओ हमरा फोन केने रहथिन हुनकर फोन गेलनि बोनस मे
अब एकर जार टाइम रहते तधर तऽ नहिह हेतै दोसर के
हँ कियकि एखन हम अहाँसँ बात करैत छी आब केओ हमरा फोन केने रहै आब जे केओ फोन केलकौ गेलै ओकर फोन बेकार
अच्छा
ओ आदमी हमरा फोन कऽ दैतियै ने पहिने जे हम अहाँके फोन करैत छी तऽ हम ओकरा कहि दैतियै ने जे की हम अखन बात कऽ रहल छी
हँ जेनाकि हमर दीदी एखन फोन केने रहथिन जे अहां बात करै छलियै कतहु हम कहलियै हँ तऽ कहली रुकू अहाँ अख भऽ गेल हम हँ तऽ कहलखिन हम बहिनके कहै छी अहाँके बहिन हमरा फोन अहाँके फोन करत हम कहलियै ठीक छै तऽ अथी कहियौ ने हमरा भऽ गेल अछि तऽ तहिना ओहो फोन करितै नऽ तऽ अहूँ बारह बारह मिनटमे फोन कऽ कऽ अपन खतम कऽ लेल करब
फेरो यदि होयैत बात करेके तऽ आब बता ने के छलखिन ह आदमी
पहिले
हँ पहिने बता देने छलखिन त अहाँके सासुर कतऽ यऽ
पछवारि गाम कलुवाही
अच्छा कलुवाही आहांके सासुर कलवाही तऽ हमर दीदीयो के सासुर सुर छेन हमर पप्पा के बहिन के मालटोल
कनिके आगाँ छै ढंगा पछुवारि गाम
ओ हमर क हमर दीदी के सासुर छै मालटोल
हँ तऽ ओहिमे पड़ै छै चौदह टोल छै नऽ
हँ कलवाही मालटोल कलमौलियो तऽ इहे तऽ पड़ैत छै
कनमौली ओतहिये पड़ै छै ने
तरमौली इम्हरे पड़ि जाइ छै
ह तऽ अहाँ आरो उपनयन छलए की
नहि हमर सभसँ बड़की बहिन बेटाके छलैया
अच्छा हुनका तऽ छलै तऽ अहूँसभ गेले हेब गेले छलियै
हँ गेले छलै हमर बौआ सबके तऽ दू हजार पन्द्रहे मे भऽ गेलै
अच्छा पहिने अहीं के बौआ सबके भऽ गेलनि
हमरा सभके जेठ बेटाके उपनयन मूड़न सङ्गे होइ छै ने
ओ तै दुआरे लय
हँ तऽ हम कहले जे एकटा ककरा लए रखबै तऽ दुनू बौआ के हम एके साथ कऽ लेने रहियै
हँ तऽ एगो छोटका तहन तऽ बहुते छोट हेताह
नहि ओहो यए सोलह साल के
ह तहन तऽ उएह चायर साल के गैप हेते
हँ सोहि अठारह सालके सोलह सालके
आ लड़की छ पइ की छोट
सबसेछोटी ह ओ तेरह साल के है
ओ तहन तऽ बढ़ियां छै सब छोटो छै त नहि अहाँ तयौ अहके अहा केलड़की की नहि छै क तऽ
मेन त छै हम गाम नहि जाइ छियै जाादा बड कम गाम जाइ छियै
अच्छा ओतहिहे रहैत छियै
हँ
आर कोनो बहिन तहिन गाँवं कतहु न आ ननतो गाँवं
न नज सबके तऽ नहि न त पहिले बुझल रहितय तऽ कहबो करतहुँ बियह कऽ लेलखिन बेटीके
त किया एते य लड़की के अभाव भऽ गेलै
हँ
बड़ लड़की भाव हो गेलै लड़की लोक नहि ने होबय दै छै ताहि दुआरे आब लोक लड़की लए छिछियाल फिरे छै ह देखियौ लड़की भेटबे नहि करै छै
एकटा दूटा होइ छै लोक बन्द कऽ लै छै
हँ ओहोमे लोक जचा लै छै आब ने जे लड़का अइछ कि लड़की अइछ
ताहि दुआरे दिक्कत भऽ जाइत छै
बहुत दिक्कत हो गेल छै लड़की के ओ लड़की सब जेो हो छै सेहो अपनन मनपसन्दसँ करै छै अपन मोनसँ करै छै
हँ अपना मोनसँ करैत छै
हमरा सब जेना थोड़े के छलै जे जतऽ करेबौ तत करऽ पड़तौ
तऽ नहि छै आब
हँ शवेतादीदी के जहिया शवेता ददी के फोन कर तैया हुनका कहबैकनलड़की कि नहि त लखीए फरद हमरागो लड़की कतऽसँ तैक कऽ दियै हमलो एगो लड़की दअऽ ने य तऽै चलु हमहीकऽ लै छीयै
ह ह ह
कते बजेय है दीदी तऽ कहै छै ये ल चलु ने हमही अहाँके बियाह कऽ ले छियै करथिन हमरास
हँ
कहलिखीनकि मिसरजी जीवा देथिन जे करथिन बिआह हँ तऽ जिव नै दथिन तऽ कहँ अहाँ कहिया गाँव से गेलियै
हम तऽ गामसँ आबि गेलहुँ अहाँके एक्े तारीखके
अच्छा एके तारीखकेबलिया
हँ
आम ताम नहि खेलहुँ गामवमे